हेलो ह केहन रहब अहाँ के बिना मने नय लागेया
आओर सबन बौआ आओर सब ठीक छै न
सब निके य केनाहू प्रभु दयासँ चलैए
ह सुनले है ने कि अहाँके जे छै एकटा दोस्त छै ओ य रेेलवे वला रेस्टोरेंट खोले छै
हँ सात तारीखके ओपनिंग भए गेल
ह केहन छै गेलियै रहै ने अहाँ
हँ गेल रहौ बढ़िया बनेलै यए एकदम ओ डेकोरेशन वगैरह मने अहाँके जिला मे आस पास जे तीन जिला चैर जिला य ने ओ म ओहन रेस्टोरेंट नहि य बहुत बेहतरीन बहुत सुन्दर बियै ब अच्छा वेटर आर भी जे छै खाली लड़की राखलैए
ओ
हुँ आ सब
सब तऽ निमन छै नै
एकटा बाहर केँ य लोक हँ बड़ सुन्दर य
अच्छह मतलब अन्दर केँ व्यू यार केहन छै
अन्दरके व्यू देखियौ उ भेल अन्दर जब घुस जेबै नऽ तऽ ओ कटिंग रेलवे केँ यऽ लेकिन ओ माने फील्ड जे कहबे की रेलवे वला
हँ
हँ से नहि यऽ लेकिन हँ फिर भी ठीक यऽ बलियै आ लेकिन लुक जबरदस्त बनेले एकदम जबरदस्त लुक खर्चा बहुत करलै य कहूँ पूरा सभकेँ दैए अहाँकेँ मोकटेल केँ काउन्टर उन्टर सब बनेने य सिटिंग कैपेसिटी हँ सिटिंग कैपेसिटी भी बढ़िया यऽ
नहि ओनाहितो बढ़िया छथि तब तऽ हमहुँ जायब लेकिन अहाँ चलू ने लेकेँ हमरा सब केँ
हँ हमे इन्तजारे करै छी अहाँ आयब तऽ अहाँकेँ साथ हमहु जायब बेलू नऽ कहिया आबै छियै तब साथे चलब
हँ तऽ चलब सब साथे हम सोचै छियै देख छियै देखबै एगो बात तब हमर भाबी सब दू तीन दिन केँ बाद जबै
त तऽ सोमवार आर केँ आबू ने सोमवार अर केँ चलै छै कियाकी तऽ शनिवार हमरा कनिटा पटना जाइ केँ यऽ
किया की भेलै छै
आँ
ओ पटना कनिटा काम से जायब ऑफिसियल कहब छै मुज्फरपुर जाइम फेर चलि आयब भोरे जायकेँ य आ शाम मे र रिटर्न आयब
हँ
ठीके छै तहाँ जाब चलब सोमबर केँ तऽ हमे
हँ हमर एगो दोस्त य नऽ ओ फैक्ट्री बैठाइत तऽ मसाला केँ ओ सला जे हेइ य बेसन फल्ला चिला सुजी ई सब चीज केँ तऽ ओ हँ तऽ ओ जे य कनी टा अथि करै य की कहै य ओ पैकिंग मशीन आर लेत नऽ पैकिंग करे बला तऽ वएह आरो सर जे कहलक साथमे चलू अभी ठीक य ह त जाइ छी उएह मुजफ्फरपुर मे याब फैक्ट्री के उपर मस मस के तऽ जाइ छी देख के त एकटा ओकरा दिला देल
नहि नहि क बात
हं ह
आओर सब कहू और सब होतियै ने
मौसम नि मने है बसे है केके याद करते रहबह अहा तऽ दुटिया के चाँद भे जाइ छी
की बोललि यै
कहलहु अहाँ तऽ दुतियाके चाँद भए गेल छै कहियो दर्शने नहि दैत छी
नहि नहि से बात नहि छै घर मे तऽ कनिए टा काज रहै न छै
अहाँ कुछु बाएज रहल छियै की
नहि कुछु बाज तऽ रहै छै भुला गेलै हममे यही कहके रहा कि हमे सोचे छियै कि चलू न क्य कहै छै से एक बार वहाँं नेपाल
नेपाल
हँ नेपाल मे एक मंदिर छै सकरा मंदिर
हँ ज
तऽ हमरा वहाँ कबला रहे हमर पतनी के तऽ ओ सब तऽ पूरा नहि करथिन त हम सोचे छी हमहु कर देय छीयै कपला नहि रख देखेके चाही जादा दिन के
हँ कथीके खबला
कबला रहै कि सब ओकर नुनू खातिर करलियै रहे कबला
हँ
कि नुनू भए जायत ने तऽ हमर लड्डू चढ़ायब
ह नहि नहि बात तऽ सहिए कहै छ कबला जादा त नहि देख चाही कबला रहैके बाद जानै छियै बड़ परेशानी आ जाइ छै ओकरा सब के नहि होत इएह बीचमे जे यए न आ मटर साइकिल से आय मोटरे साइकिल से चलि जायब आ नहि तऽ बस बाससे चैल जाब बुझलियै
चलु न एकबार चढ़ा देब के आओर प्रणाम पाती कर ले पूजा पाठ करके तब हमरा सब
हँ नहि नहि चलू नीके य हमहु बहना जे छै बतार सत सत भजार
हँ बड़ी सुन्दर छै वहां कुआँ छै आ वहां हँ वहाँ गीत आर होइत रहैत छै बहुत अच्छा छै बहुत निमन लागल बहुत नि नीक छै हमरा त वहां बड्ड शान्ति मन करै वहां बैठ करके कनि देर चल रहै
आ नै नै चलब बुझलियै
हँ चलब
हू
हम चलब ओत स ओन्हिये ह्म बाले बच्चे चलब अपन आराम से पूजा पाठ करतऽ आसाम तक चलाए
एक बार गेलियै रहा पटना एक्जाम देब खातिर त आगम ओयांग मे एगो सितला मन्दीर रह इ शांति रह एते शांति हमरा कुछ देर वहाँ बैठलियै न तऽ हमरा बुझयकै की कोनो दुःख नहि छै कोनो चिन्ता नहि छै इत्ते क शान्ति रहै बैठलु हम एक डेढ़ घंटा वहाँ
ह्म
हू
धाम ने छियै ये ओहो शक्ति पीठ छियै धाम के बाते अलग रहैया
हँ बड्ड सुन्दर छलै बड्ड अच्छा छलै मन इतना प्रसिद्ध भए गेलै हमरा मन प्रसन्न हो गेलै एकदम एते सुन्दर लागलै हमरा कि बतब मन तऽ करे नै ई धाम निकलियै हम
वाह
बड्ड सुन्दर रहै
मे एक दिन प्रोग्राम बनबै छी बुझलियै तऽ एने एने सकरा मंदिर जे या न एहिमे चलल जाय आ पूजा पाठ के जे छै करि कऽ चलि आबय बुझलियै बच्चा सबके भी लैयके चलब बच्चो सब अपन बुझु इएहा स्नान नहाय सोनाय के अपन तैयार भए जे
हम्मे नहि चलब हम अपन हम अपन गोतनी पुताह के लेके दुर तीन बार कहलियै इहां नहि सुनै छथिन कुछो हमे सोचै छियै ने अइमे अइमे चढ़ा दै चाही बच्चा वाली बात छै
हं आ मानिके चलू कोनो बात नहि छै बच्चा नहियो रहे छै तऽ कोनो बात नहि छै अहाँ कबूलले छियै तऽ कबुला अहैंके पूरा करैके चाही
नहि नहि हम हमें कहलियै ने कि भ जेतै ने त उ आ के प्रणाम कर लेतै आ चढ़ाय देतै अब नै सुनै छथिन त हमही चढ़ाय दै छियै कि
हं
ठीक छै ठीक छै ई हम सोचलियै न
हमरो छै एकटा पाठा चढ़बैके माता रानीके दरबारमे
त चढ़ा दबौ तब तब सोचै छियै चढ़ा दे
पा सब आबय वाला य ने सोचै छियै जे कनिटा अकेले पे ने छियै चलेब नहि होत तऽ ओ छै ओ गाम से पाथा लायब क एकगो ओटो कइर लेब विनेसे अथीमे जायमे आ वाय ओटू से जा मर चैल एब
दुनिया
ठीक छै
आहा सब आउर सब ठीक यऽ ने
हँ सब निमन छै अहां के त सब ठीक छै ने अहाँके बुच्ची आर सब ठीक छै न
हँ हँ चलू ठीके यऽ तब राखै छी
ठीक छै